शुभसंध्या
बजियौ
की नाम यइ अहाँके यौ हँ आब रहल अछि की नाम अछि अपने
हँ हँ नमस्कार नमस्कार करै छी यौ हँ आब अबैया नमस्कार करैत छी
सन्ध्या हँ हमूँ नमस्कारे करै छी हाल चाल अहाँके ठीक अछ आइ काल्ह
कीसभ होइ छै यौ पानि तानि होइए कि नहि
पानि यौ आइ मेघ लागल रहा
अच्छा
मेघ लागल रहा लेकिन दिनमे अहाँके फुनिआएल रहए लेकिन पानि ओहन भेल नहि
अच्छा एखन तऽ भोज भातके समय छै तऽ भोज भात तऽ होइत हैत
हँ आइयो अछि एक जगह मुण्डन छै तऽ हुन के ओहिठाम गायको सब आयल छथिन अरविन्द सिंह बड़खा बड़खा झा छथिन एकटा सेहो आयल छथिन हँ तऽ छै बड़ बड़का पार्टी छै तऽ ओकरे ओहिठाम छै
बहुत नीक तऽ हमरो आइ निमंत्रण छले अहाँके गेल छलहु हे गजहारा गाम तऽ ओतय जे छै से भागिन भागिन हँ तऽ ओ अहाँके जे छै से गजराा गाम जे ओ नेपाल जे अछि अपना सबके विदेश जे बगलमे परैया ओहि सँ अहाँ के दू तीन किलोमीटर पाछू रहै जाइया त ओतय जे छै से हमसभ गेल छलहुँ हेँ हँ तऽ गजराा गाम हमसभ हँ तऽ गजहारा गाम गेल छलहुँ ओतऽ अहाँके जे छै से भागिनके छलए हे मूड़न
हँ
तऽ मूड़नमे जे छै से अहाँके काल्हिो रातिमे अयलहुँ आइयो बहुत पवित्र भोज कयने छलथि
काल्हि की सब खेलहुं ओतय यौ
काल्हि की कहू काल्हि जे छै से अहाँके गेलहुँ एतयसँ सात बजे साँझमे विदा भेलहुँ आ तकर बाद ओतऽ पहुँचलहुँ आठ बजेमे ओतय अहाँके भव्य व्यवस्था छले ने
ओ के सब गेल रहियै अहाँ सब
हम गेल छलहुँ भैया छलखिन एकटा आ छोटका भैयारी छलखिन एकटा तऽ तीन तीन आदमी से हमसभ गेल छलहुँ हेँ
कथीसँ कथीसँ गेल रहियै अहाँसभ
गेल छलहुँ
अच्छा अच्छा अहाँके चलायल होइया
मोटरसाइकिल चलायल भऽ जाइया कनिक तऽ ओहिसँ अहाँके से गेल छलहुँ हँ
हँ
तऽ ओतऽसँ जे छै से अहाँके अयलहुँ मतलब ओतऽ गेलहुँ तकर बाद जे छै से ओ तऽ कनी काल चललै ओ अहाँके तास
अच्छा अच्छा ओ
अपना सब दिस हँ हँ हँ अपना सब दिस की छै तऽ अहाँके कतहुौ जे चारि आदमी जुटत तऽ सभसँ पहिल अहाँके आदमी जे छै से पसन्द करै छै तासके
हँ तश तऽ सही बात छै बढ़िियां समय काटे के छै
एकटा चारि टा जे छै से अहाँके अथी बैसल छलैय सब आ तीन जगह चारि जगह तश भऽ रहल अछि सब अहाँके अपन अपना मे लागल अछि ओ जे आनंद अबैत छल से की हँ तऽ ओ जे छै से अहाँके तास भऽ गेलै तकर बाद अहाँके भोजनके समय अयलै
हँ
तऽ अहाँके जे छै से पाहुन कहलखिन
हँ हँ
जे खाले जाय जाउ आब जते बड़ुआ के मामा सब छी सब गोटे आ घर पर सेहो अयबाक छल
हँ से सही राइतेमे एलियै अहाँसभ
मे आबि गेलै तब तकर बाद अहाँके के खेनाइ स्टार्ट भेल तऽ खेनाइमे छलय अहाँके भात दालि
हँ
आलू परोड़के तरकारी तकर बाद अहाँके जे छै से भाटा अदौरी आलू के तरुआ परोड़के तरुआ तकर बाद छल अहाँके जे छै से आम
हँ
आम से पहिने माछ माछ हम अहाँके घरो पर हमरा अहाँ सुनैत देखबै जे माछ हम नहि खााय छी मुदा ओतऽ हम तेहन अथी मे पड़ि गेलहु जे हमरा गोटए किलोके मूड़ा
बाह
पात पर जे छै से दऽ देलथि दऽ देलथि तऽ आब जे छै छै से अहाँके नहि खेबै सेहो नहि होइ छै अंठि पात पर पड़ि गेल छै
नहि नहि इहो बात नहि छै जे अहाँ नहि खााय छी
कोनो नहि खाइ छी से बात
हँ वैष्णव तऽ छी ने।
हँ, तऽ ओकरा खेनाइ स्टार्ट करेलहुँ तऽ लगभग सभगोटे उठि गेलखिन, लेकिन हम बैसि कऽ जे छै से अहाँके हम तीनू गोटे जे छै से तीनू भाय जे छलहु हँ से अपन बैस कऽ खाइते रहौं।
बहुत सुन्दर
खाइत खाइत लगभग अहाँके एक सवा घण्टा लागल ओ मूड़ा खाइमे हमरा।
हँ टाइम तऽ लगै छै।
हँ, मुदा जे छै से ओकर बाद हमरा किछु खायल खायके अथी नहि छलए, नहि खाएल भेल। तऽ तैयो जे छै से अहाँके नहि मानलखिन तऽ ओहिपरसँ दूटा मालदह आम देलियै।
अच्छा तकर बाद देने हेबै पान
नहि नहि, मालदह हम सुनियौ ने, एखन खत्म कहाँ भेलए। मालदह आमके बाद जे छै से छलै अहाँके ललका मिठाइ। जे गुलाब जामुन
गुलाब जामुन हँ
तकर बाद छलै अहाँके रसगुल्ला तऽ अपना सभ दिस की छै तऽ अहाँके छै। से भरि पेट लोक भोजन कऽ लेत
हूँ
तकर बाद एहन एहन खाय बला छथिन लोकसभ।
जे एक सए
दू सए डेढ़ सए दू सए रसगुल्ला अहाँके खा लैत छथिन। आ ओ जे छै से केकरो केकरो जे छै से अहाँके अथी नहि छै।
हँ रसगुल्ला लालमोहन तऽ। छैहे लोककेँ पसिन, लेकिन एखन जे छै से आमक सीजन छै।
आ यौ, से तऽ कहू तऽ रसगुल्ला, लालमोहन तऽ देखने छियै, खाइत आइ जे एक आदमीके आम। खाइत देखलहुँ हम भाय
बाह
कमसँ कम ओ बीस टा आम खेलखिन।
ओहो हमरो हमरो अहाँके परसुकी रातिमे रहय बर्खी के भोज।
हँ
तऽ हमहूँ अहाँके चारिटा आम पहिले तऽ चारि टा हऽ, सेहो अहाँके पैघ पैघ रहै मालदह।
तऽ हे आमके राजा तऽ मालदहे के।
हँ, एखन सीजनो छै, लेकिन रहै कनि कार्बेटवला।
ओ
तऽ ओहि दुआरे कनि गड़बड़ा गेलै, नहि तऽ आओर खिसतियै।
नहि नहि सही बात छै। तकर बाद जे छै से काल्हि रातिमे हमसभ अहाँके बारह बजेके आसपास। घर पर पहुँचलहुँ तऽ रातिमे की भेल तऽ अहाँके छै। से हम जखन जाइ छलहुँ हँ तऽ एकटा भैआरी छथि, अहाँके आँसू।
हँ
तऽ ओ जे छै से हुनके गाड़ीसँ छलहुँ ने, तऽ हम हुनका, ओ हमरा। कि अहाँ चलाउ तऽ हम हुनका कहलिअनि, देखियौ अहाँके होइए डर।
हँ
आ अहाँ चौकबै, ताहिसँ नीक अहाँ चलऽ, हम बैसै छी, तऽ ओ कहलथि। नहि, हम कहलियै, एखन जे छै से ओनाहो हमरा जे छै देखऽ छी केओ कतहु सँ आबि कऽ जे छै से ठोकर मारि। तऽ चलि जाइय हँ ताहि दुआरे अहाँ चलाउ तऽ नहि मानलथि, तऽ अहाँके ओतऽसँ हम विदा भेलहुँ, विदा भेलहुँ हमरा। कहै छै, नहि नहि, रस्तामे चेकिंग हेतै, ओ हेतै, ओ हेतै, तऽ कहलनि, ठीक छै, अहाँ बैसू। विदा भेलहुं उम्हर हँ तऽ डर होइ छलनि हुनका जे अहाँ के पुलिस तुलिस हेते रस्ता मे
तऽ हुनका जाय बेरमे चलबय दैतियनि
नहि तऽ सुनियौ ने तब जे छै से ओ अहाँके जे छै से हमरा कहलथि कि तकर बाद तऽ एकटा जे छै से अहाँके गाड़ी अबैत छल चारि चक्का
हँ
तऽ ओ जे छै से सामने से जे अहाँके अहाँ जे गाड़ी चलेबै तऽ अहाँके पता पता रहत जे हमरा केना अहाँके निकालै के अछि
हँ हँ सही बात छै
किलोमीटर पहिने अगर अबैत छै तऽ एतैसँ अहाँके जाँग लऽ कऽ चापि देलथि हमरा आ हाथ ताथ पकड़ि कऽ घींचऽ लगलथि हम कहलियै एना किया करै छियै यौ तऽ ऐंह आँखिमे गरदा परि गेल मे हम कहाँ किछ करै छियै तऽ हम कहलियै अहाँ आँखिमे गर्दा पड़त तऽ एना अहाँ चौकबै
अरे तऽ अहाँ अहाँ के आँखि मे गर्दा पड़ल तऽ ड्राइवर के अहाँ किया अथी कहै छियै ड्राइवर के चलबऽ ने दियौ
तऽ उएह बात छै ताहि दुआरे छै से अथी आइयो फेर उएह काण्ड कऽ देलखिन ओ हमरा फेर अहाँके कनि मनि तामसो उठैत छल मुदा छैथ पैघ छैथ पैघ तऽ किछु कहै नहि छियनि
नहि नहि नहि कहिऔन
तऽ आइ जे छलेे अझुका भोजके सुनि लिअ
हँ
आइ छल अहाँके जे छै से गेलहुँ तऽ सभसँ पहिने जे छै से आइ काल्हि के समय मे छै गर्मी मे सभसँ पहिने ठंडा पिएल जाइ छै
हँ बात सही छै
तऽ गेलहुॅं तऽ सबसे पहिने एक गिलास ठंडा पानि भेटल स्वागत जे भेल से कहि रहल छी
हँ हँ
एकर बाद आयल अहाँ के स्प्राइट एकटा अबै छै
ठीक
तऽ स्प्राइट भेटल
हँ स्प्राइट होइ छै ओ कोल्ड ड्रिंक कऽ के होइ छै
हँ तकर बाद जे छै से अहाँके काजू किशमिश छहोड़ा आ पिस्ता बदाम ई भेटल अहाँके बिगजी मे
बहुत बढ़ियां
तब जे छै से अहाँके नास्ता आयल नास्तामे छलै नास्त त्ता मे छलै दू रंग के मिठाई
हँ
बिस्कुट दालबुट तकर बाद छलै अहाँके अथी लिट्टी एकटा कऽ
हँ
ओ जे छै से आनन्द भऽ गेल ओत्तै
हँ पेट तऽ ओहि मे भरि गेल हयैत
भरि गेल तेकर बाद कहलिय कनि गाछी वृक्षी घुमि लै छी ओतुक
हँ कनी पचा लै छी
पचा लै छी तऽ पोखरियो सभ ओहि गाममे बहुत पैघ पैघ
हँ से तऽ हमहु गेल छी
हँ तऽ ओ एताे जे छै से आहाँ केे गाछियो सब जे छै से बड़का बड़का विशाल विशाल गाछ
हू हू हूंम्म
तकर बाद आबि गेलै समय भोजनके
हँ
भोजनके समय एयलै तऽ कहला जे कि भोजन जे छै से चलू कऽ लिअ तऽ कहलियनि चलू तऽ भोजनपर बैसलहुँ तऽ सभसँ पहिने भेटल पात तकर बाद जे छै से गिलास भेटल ओ प्लास्टिकवला
हँ
ओहिमे पानि भेटल
ठीक
फेर आयल अहाँके जे छै से अथीके बारीीक खेनाइ पिनाइके तऽ सभसँ पहिने आयल अहाँके तरकारी
आँ
भोज वाला तरकारी के तऽ स्वादे किछु अलग रहे छै
सही बात छै अलगे मतलब की कहू बहुत बढ़िआँ आब बहुत हुँ
तरकारीके बाद जे छै से अहाँके आयल ई तरुआ
हँ
तकर बाद आएल राइता राताके बाद आयल अहाँके पनीर शाही
रे र‌इता कथी वाला रहै
र‌इता रहै नहि नहि खीरा वाला रहै दही मे
अच्छा
आ ओहिमे मिरचाई कचका काटि कऽ देल रहे
हँ लोको घ घरोमे हमसभ ओहिना बनबै छियै
तऽ ओ जे छै से अहाँके छलय तकर बाद छलय अहाँके अथी फेर ओ र‌इता के बाद भऽ गेल अहाँके टमाटर चटनी
अच्छा
हँ टमाटर चटनी के बाद छलाए पुलाव पुलाव के बाद छले अहाँके दालि वला तड़का
ए तहन तऽ बहुत अहाँके अथी रहे वेराइटी
फेर रहै अहाँके सलाद आ ओ एते चीज जहन भऽ गेल तब फेर वएह चलऽ लगलै मालदह आम
आम रसगुल्ला लालमोहन दही चीनी
हँ तऽ ई सब अहाँके चललै
हम अहाँके आइ जे छै से गेलहुँ ऑफिस
हँ
तऽ ऑफिस से अहाँ के किछु गोटे प्लान बनेलथि एगो हमर सहकर्मी जे छै से बहुत ज्यादा एखन हुनकर तबियत छनि खराब
हँ
तऽ एतैऽ रहथिन दरभंगामे भर्ती रहथिन
हू
तऽ हुनका जे छै से ओ छोड़िते नहि रहनि तऽ ओ जेना तेना हाँ कहल लेकिन जे भाय हमरा एतय नहि सुधार अछि तऽ हम दिल्ली जायब देखबै लए
हँ हुनको कहब कोनो बेजाय नहि छलनि जा जयज कहब छलनि हेँ
सही बात छै पाइ लागि रहल अछि सुधार नहि अछि तऽ हम आगू बढ़ब ने
बिल्कुल
ओ अहाँके दिल्ली जाय लेल तऽ हुनका जे छै से अ टिकट नहि भऽ रहल छनि
हँ
तऽ हमस प्लान बनले ऑफिस मे जे भाय कनी चलू हुनका से भेंट घाट क ले छी कियकि फेर दिल्ली चलि जेते ठीक
अच्छा अहाँ दरभंगा तक गेलहुँ अहाँसभ
नाइ दरभंगा नइ गेलहुँ हुनकर गाम गेलहुँ गाम अहाँके गाम अहाँके छनि एतय से झंझारपुर से पन्द्रह किलोमीटर छै
अच्छा सीधा रोड मे अहाँके हाइवे मे
ई रस नइ हाइबे नइ ई अहाँ दीप गाम गेल
हँ हँ हँ यौ सुनने छियै बड नीक गाम छै
हँ तऽ ओहिमे अहाँके ओतहि गेल छलहुँ हेँ तऽ दीप गोधनपुर गेलहुँ अहाँ ओकर बाद जे छै से ओतयसँ हुनका भेट कयलहुँ भेँट कऽ कऽ फेर हुनकास लगसँ अहाँके जे छै से अहाँसभ लेट सेट अहाँके जे छै से बारह एक बजे तक रिटर्न एलहुँ सएह ने घुमलहुँ ओतयसँ
नहि नहि